हेलो
हेलो
हँ आबाज जाय ये
हँ हँ आबै ये
ओ
हमर जाइ ए
हँ अहुं केअबै छै
आ आओर सब कहियौ ने क ह
हाल चाल तऽ नीके छै अपन कहियौ
अपनो ठीके ठाक हय चलै हय
चले हय
हँ
ओ
गर्मी केना छलै ओन्ने
गवर्नमेंट तऽ बड़ छै। की कहि छी? अभी तऽ गर्मीके तने बड गर्मी छै।
बड़ गर्मी तऽ छलै, लेकिन गर्मीमे सेहो की कहियौ, बहुत उसनगर गर्मी छलै।
हँ, हँ आदमीे के तऽ बुझाइ हे, देह जरि गेलै हँ
ई तऽ एगो पेड़-पौधो तक नहि हिलै छलै।
हब कनि मननि बै हँ ने, तऽ आदमीकेँ नीक लगै छै। कम गरमी ल य ह ओ नहि बहइ
आ
सएह बात छै की कहियै
हँ, आब की सभ भऽ रहल छै?
अभी तऽ किछु नहि होइ छै। की कहू, आब साँझ भेले पर किछु-किछु हवा चलै छै। काम धन्धा हत
समारके नाश्ता नहि होलै।
नास्तो अभी मोन नहि करै छै। की, लेटसँ खाना खाइ छी, तऽ नास्ता नहि करै छी।
हँ, हमरा आरके तऽ साँझमे नास्तामे किछु ने किछु, कनि-थोड़ा हल्का-फुल्का खाइ छी। चाहे यार भुजा जे आर हो मैगी, पोस्ता, आर हो किछु ने किछु हल्का-फुल्का खाइ छी। हरे कच्चा ह आब तऽ हम चाउमीन उबालि कऽ अयली हँ। बच्चा सभ कहै लगल, एकटा चाउमीन बनाउ, एकटा चाउमीन बनाउ।
अच्छा एग चाउमीन बनबै छियै
हँ
ठीके हइ। कहियो-कहियो किछु ने किछु बनबयके चाही। हमहूँसभ जखन एतय छलियै, तऽ साँझकेँ तासखत भऽ जाइत छल। हमर बहिन रोज मैगी, पास्ता आ किछु ने किछु बनबैत छलै, तऽ हमसभ साँझकेँ मिलि कऽ खाइत छलियै।
हँ बच्चा आरके तऽ साँझमे किछु ने किछु थोड़ा-बहुत खाइके चाही आर।
ह
हँ हँ
इहे तऽ बात छै
तऽ की आर सामान शामके खानाके बनेबै अहाँ
ओ आओर सभ कहियो घर मे सबलोग नीक छथिन
छथिन एगो बहन के बौआ होयवला आर है
अच्छा डिलिवरी के टाइम
हां
ओ तऽ फिर एक कहहिए क टाइम छै ए ले टाइम छै यार
हँ डॉक्टर तऽ देलै दसके तऽ पंडितजी आर से ओ पेट सीजर से होए हय
ओ अपरेशन सँ
हँ पण्डीजीसँ दिन देखबा लेलियै जे एगो एगो आओर पहिले भेल रहए बेटी तऽ ओ तऽ पहिले रहलै तऽ ओहिमे तऽ दिन आर नहि देखेलियै लेकिन अब तऽ पेट फरबाबैग के हे जब तऽ तनि दिन आर देखा दिये तऽ दस के दिन तऽ नहि अच्छा है
ओ
तऽ फेर एन्नहँके दिन देखलियै आर दसोके नहि ठीक हइ एगारहोके नहि ठीक हइ बारहहोके नहि ठीक हइ तेरहहोके नहि ठीक हइ तऽ डॉक्टर आर कहलै दस बेे करबा लेबै ल
ओ
तऽ पेनह के दिन देखलियै आर तऽ आठ तारीख के
हँ ह
ठीक हे दिन आर
हँ ई तऽ जब अपना से करबे हे तऽ कनि दिन देखा कऽ आदमी निमन दिन पर करा ले
के होत
आ सुनलियै अहाँके मम्मी कतहु गेल छथिन कतहु घूमो मे गेल छथिन पूरी की उड़ीसा
हँ हँ ओ भायजी के दोस्त हय न ओकर भाय के बिआह हय
ओहि ने गेल छथिन ठीके ते छै ओने से घुमि उमि लेथिन अपन घर से कनि देखै छियै कि निकललो बड मुश्किल भऽ जाइ ह कि बिना काम के
हँ तऽ उएहे ओनाह गेलथििन हे ओहमे बिय उआ नख रहथिन उएह साथे तनि ओह मन्दिर हइ जगन्नाथपुरी तऽ उएहसँ तनि हमी आर कहलियी घुमली आर गेल छलै तऽ अभी देखिए घूम के आब ी हे आर नक नहि
हँ अहाँके बहन कहलखिन कि माँ पूरी गैल छै हम कहलियै ठीक है मानसीसँ बात हेतै तऽ हम पूछबै कियकि हमहूँ सब कहियासँ से सोचै छियै एगो फूओ हमर कहलखिन कि सपना चल पूरी घूमऽ हम कहली अभी तऽ बच्चा छोट छै कि बाद मे देखल जेतै
ह कते छोट छलै अहाँके बच्चा
हे अभी छोट छै बाहर निकले वला नहि हए समझियौ ने दू अढ़ाए अढ़ाई साल के हय
हँ आजकलके बच्चा बड बदमाशी करे है बड बदमाशी करे है
एगो बच्चो रहै हय कि ने कम कने रोय बाला होइ है बर्ड काने वाला बच्चा है बात बात पर कानत बाहर निकले वाला बच्चा नहि छै
ओ हो हो हँ कोइ कोइ बच्चा होइ हइ बाते बाते कानलक बाते बाते कानलक बड बढ़िआँ आजकलके सभे बच्चा उएहे हाल हइ हमरो बहिन के जे बेटी छलै डेढ़ साल के ओ बड रोय हे बड रोए हे ओ तऽ बेटी छलै आ मेकअप करैला ओहे सामान लिपस्टिक देख लेत नहि देबै बड रोई लाग गत अब की करै एगो मेकअप के सामान नहि छोड़े है
तब बर्बाद करके दऽ दै है
सभ पूरा बरबाद कय दै छै तबसँ फेर एक आर चाहियै फेर बरबाद करय ल बड्ड बदमाश आजकलके सभे बच्चा बदमाश करै छै कनै छै लड़ै छै
पहिलेके बच्चा नहि होइ छलै बदमाश ओते ओते बच्चा सब देखै छियै कि हमरो हमर दादी के आठ गो बच्चा छलै सभ अथी कऽ ले छलै आज कल के आठ गो बच्चा रहतै तऽ बुझाए छै माथे नौइच लेतै
हँ आजकल के आठ गो बच्चा तऽ बाप रे तहल्का मच जेतै
ओहे कि नै तऽ बच्चा कुछ अथी होय दिय कुछ सियान होइ हे नमहर होय हे तऽ चलू एक दिन हमहु अहाँ सब कतौ घुमि अबे छी छी कोनो धाम उम पर
हँ हँ अहाँ कहाँ कहाँ अहाँ कहाँ कहाँ गेल छलियै अभी जहाँ नहि चलियै गेल छलियै तहँके प्लान रखबै
हँ अभी बुझियौ तऽ कत नहि गेलल बड कम जगह गेल छियै कियाकि सब दिन हम ड्यूटी टी जाइ छलियै ओते हमरा छट्टी उट्टी मी बिलै नहि छल किी कहै छी
अच्छा-अच्छा। कहलियै रहए ने, दरभंगामे जे श्यामा मायके मन्दिर हइ, ओ सभ घुमाय लेल गेल छलियै।
हँ, श्यामा माइके मन्दिर बड्ड नामी मन्दिर छै। जेयबै तऽ बड्ड मन प्रसन्न भऽ जायत। ओतय बड़का गो पोखरि छै, चारू कात मन्दिर छै। हम एक्के बेर ओतय गेल छियै। हमर मौसी ओनहि रहै छथि ने?
तऽ नहि छियै लेकिन आजकल मोबाइल आर तऽ सब न
उरा एक बेर ग छै ओहि समय मौसी कहलकै, चल, घुमा दै छी। आयले छीही तऽ। तऽ हम कहली कि हँ चल नीके रहै छै। आदमी घूमि लेत तऽ नीक लागै छै, काहेकि बार-बार कतौ जायबो नहि होइ छै। बने ह क
हँ हँ, हमहूँक मोन कहलकै जे चलियै, श्यामा माइके मन्दिर तनि घुमि अयल जाय। तखन हमसभ ओतय घुमय गेल छलियै। तऽ नहि गेलियै हे अब देखियौ कब श्यामा माइ सभकेँ बुलाबै छथि, से केओ नहि जनै छै।
नहि तऽ, कोनो बेसी दूर नहि छै। जखन चाहब, तखन घूमि आयब।
हँ हँ, ई तऽ हइ भैया। आर सभकेँ जँ मन करतै तऽ चलब। देखै छी, सभकेँ कहियासँ समय भेटै छै। अकेले घूमयमे तऽ मजा नहि अबै छै ने।
नहि, किछु आदमी रहत तऽ घूमयमे नीक लागत। एक-दोसरासँ गप्पो होइत रहै छै, तखन घूमयमे बेसी मजा अबै छै।
हँ, अकेले हमरा मन नहि लगै छै। जखन सभ संग चललक, गप्प-गोष्ठी भेल, हँसी-मजाक भेल, तखन मोन खूब लगलक। त विचार
नीक मन्दिर हइ, बड्ड नामी मन्दिर छै। तऽ बुझलिए तऽ प्लान बनाउ तऽ एक दिन हमहूँ चलब बुझलियी
हँ